हेलो
त
हां त
हेलो हेलो हाँ दीदी हँ हेलो प्रणाम
आबाज जा रहल छै छै हमर हेलो
आ हाँ
अहाँ कत अहाँ कतयसँ बोल रहल छी
हम हम तऽ मुजफ्फरपुरसँ बोल रहल छी छियै
की नाम भेल अहाँके
हमर नाम हमर नाम भेल मौसम कुमारी
ओ डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ अहाँके की भेल
अच्छा हमरडेट ऑ बर् भेल तेइस पाँच दू हजार दू
अच्छा बड़ा हस हस रहै सुून गेलली सून गेल छलियै बड़ा हँस रहलियै की बात भेले
ई भ ई भाषामे पहिला भर बतिया रहल छियै ने हेल हँसिया रहल छी
अच्छा ई बात छलै कल् अहाँ मैथिली नहि बोलै छलियै की की य अहाँ मैथिली नहि बोलै छलियै
न उतना न बोलै छियै जहाँ हम रहल छीयै ने सुतियारा मुजफ्फर पर वहं उतना मैथिली न उपयोग में सब ल लाल छै हे तऽ यियाँ सब दोसर भाषा भषा बोलै छै एहिसँ थोड़ा सा हमरा ओ कथी कहियौ ओकराह हँ थोड़ासा दिक्कत होइएा लेकिन हँ जाइ छियै हम मैथिली
हमर हम आर के तऽ बोल लै छलियै अच्छा बताउ नीकसँ बा नी ने अहाँके हँ निक पुछलियै ने अहाँ सब घरमे सब नीक छथिन ने
हँ
आ घरमे मम्मी पापा कैसन छलखिन
हँ हँ
मम्मी पप्पा सब ठीक छलखिन ने
बिलकुल ठीक छथिन
अच्छा कुछ बताउ अपना बारे में पसंन्दीदा चीज उज के बारे मे ऑनलाइन शॉपिंग आर करे छलि कि नहि करै छलियै
नहि दीदी ऑनलाइन शॉपिंग करै नहि अबै छै अहाँ बता दू ने कैसे करबै एहिस तऽ देखैत छियै हमहुँ बड़ा नीक नीक लागै ह सब कपड़ासभ
ह त पसन्द छै छै कि नहि छै शॉपिंग करना
नहि आबै है ऑनलाइन शॉपिंग करते
ओ
हँ
तब अहाँ से तब
हँ आ हेलो हेल हेलो
हँ कॉल पे बात हो रहा है थोड़ा देर थोड़ा देर बाद आपको कॉल कर रहे है ठीक
हैलो
हँ अपने के बोलियौ ने एगो कॉल आ गेलै र एकटा कॉल ग्रुपेसे
अच्छा
तऽ ताहि दुआरे हुनका कहि देलियै छलै कि थोड़ा देर बाद बात करैत छलि अभी हम एकटा कॉल पर जुड़ल छी
ओ भले कह देलियै हे
बहुत ग्रुप पर फोन अबै छलै ने सब आदमी के तासक सब भी पूरा नहि भेल छलै सब आदमी के तऽ हम सब आदमी के कॉल कर करके बताते है मैसेज करके टास्क पूरा करा देै छलियै ह
हँ नहि हमरा ऑनलाइन शॉपिंग करेना नहि अबै छै तऽ तनिकाह कथी करय जाययके हइ
ओहिमे करैके की छलै आ जन थी प्लेटफॉर्म से क कपड़ा लै छलियै जहाँ से अपना पसन्द पड़ै जैसे मिशो हो गेलै फ्लिपकार्ट हो गेलै सबॉपसी भातै कहुं से अहाँके ज पतन्द पड़त तऽ वहाँ से र्ड कर लेब ऑडर करके स समान मँंगबा लै छै सात दिन मे अहां कें डिलेभरी करि देत आ ओकरा आर के बाद अहां कें समान पसन्द नहि भइ छल तऽ फेर अहाँ ओकरा रिटर्न भी कर सकिय पसन्द भए छलै तऽ प यू कर सकियै
जा चार मिनार पर अ बहुत धन्यवाद की यहाँ बता द रहलियै तऽ हम कहले एकके जरूर करबैय आओर सब ठीक छै दीदी दी अहाँ बताउ ने कथी बना रहल छियै
सब खायले छैले आब थोड़ा देर बाद रोटी बनायब आ सब्जी दिनवालला छै फइ फ्रिज में रखले छलियै गरम करबे आ गरम गरम रोट बनायब खाय ले त बालेबच्चे बच्चा सब दूध के साथ हाले त आर हम दुनू परारी सब्जी के साथ खाय लेबै
आ दीदी छिय अहाँ अथि अहाँ के ओल के चटनी बनाबे आबैय छै
हँ ओल के चटनी बनाब कोइ अथि बड़ा बात छथि थोड़े ना छलैय
दीदी हिआ न घरे सब कहैय छै लेकिन हमरा नहि आबे है बनाबे त सब कहले दीदी से पूछ क बनले त हम कह ठीक है ठीक छै हम पूछब त अभी अहाँ फोन केलिय तऽ हमरा एते से याद देलैय कि ओल के चटनी के विवरण पूछि लेल छियै विवरण बताउ ने
ओहिमे करैके कुछो न है ओल लेब एकटा ताजा ओल रहै तऽ आओर ज्यादा स्वादिष्ट चटनी लागत छलै आ एकटा ओल की खरीद के लए आयब चाहे खेत में होय तऽ खेत मे से खून के लए आयब ओकरा बढ़आ से धो धा ओकरा उबाल लेब उबालला के बाद अहाँ ओकरा मैस करलै मैसरसँ आ नहि तऽ हाथो से मैस जे आ से अहाँ सुविधा बुझाइ छलै आ ओकरा बाद ओहि मे अदरक लहसुन और हरा मिर्च जे एकदम भर भर के कूट के डालम कूट के डालब आओर ओकरा बाद हल्दी डालब आ गरम पानी डाल देब ओइमे आ उधर हटा देब इधर कस्तूरी लाल मिर्च फिर नू न आर फिर हरा मिर्च ओमे भी तूरी लाल मिर्चा आर डालके आ बढियां से छौक लगा लेब आ अओ मे निम्बू के पानि या फिर इमलीके रस डाल देब आओर ओकरा बाद बहुत मजा से खायब बहुत अच्छा लागत हं अइसे बनै छलै
ल छियै कि ओलके जब उबाल बै
बौआ के दै छला बौआ नीचे खा न छै की की कहल छलियै अहाँ हेलो
से नाम ओ ओल के जखनी उबालबै तै समय हेलो हेलो हैलो हेलो हेलो दीदी हेलो हेलो हेलो